हँ की हाल-चाल अए नीक छीयै
हँ
आवाज नहि आबेया नीक सऽ
हँ सुनू की हाल-चाल अय हेलो हँ बताउ हेलो हँ कनि अथी कतऽ छी, की करै छी।
हम तऽ एतय छी, बैसल छी एखन दलान पर आऔर देख रहल छी, सामने रौंद बहुते छै।
हम्म आ आइ जे भेलय स्कूल-तिस्कूलमे एतेक एत्ते धु रौंद छलैएयै, तखन भेलै जे प्रार्थना बाप रौ बा ए त्ते ज्यादा हमरा सबके होइ छले हैं
बड्ड दिक्कत होइ छले नहि, बड्ड रौद रहैत छै ऐते रौंदमे स्कूल रौंदमे प्रार्थना नहि करबैके चाही, बहुत गलत बात होइ छै ईसब
सैहैतऽ अहां ओतऽ अन्दर मे ओतबा जगह नहि छलै, आइ बच्चाए भरि- भरिके ऐल छलै।
भरि--भरि क ऐल छलै बच्चा
हँ
अच्छा तय दुआरे तऽ एतऽ तऽ बड मौसम बड गर्मी- बड गर्मी आब तऽ होइयै जे एहन गर्मी में एतऽ स भाइग जाय कत‌ऊ, कश्मीर चलि जाय अय गर्मी मे
अ हम तऽ कहै छी, मसूरी घूमले जेबाक चाही।
हम्म सेहो तऽ पता नहि केना कऽ जैब, कार्या ऐप से पाइ कमायब तहने जैब।
हम्म आ कखन पाय देतय पता नहि पैयेे नहि भऽ रहल है हमरा।
हम्म वैह तऽ
आओर अहाँ नहेल‌ऊ।
हूं नय
खेलऊ भूख लागल अय।
नहि नहि एखन एतबा भूख नहि लागल अय हमरा, अहाँ खेलियै खाना पीना।
कखन खेने रहियै टिफिन अहाँ
खेने छलियै हम नौ दसके नौ दस कि एगारह बजेमे
तऽ एखन तक अहाँके भूख नहि लागल ऐं
नहि बड-बड देने छलखिन हैं मम्मी
जा यैए
छलखीन।
की सब देने छलैथ हैं।
आ सोयाबीन के सोयाबीन चिल्ली सुनने छलियै, एकटा ओ देन छलखिन आ ओकरा संगे परोठा।
बाह केहिन लागल अहांके
बड निक छलैया, बड सुन्दर एतबा निक माँ के हाथ के स्वाद आबि गेलै ओय मे पूरा, हमर बहिन बनेने छ ले लेकिन बड निक बना लै छै।
हम्म हँ सेहो लोक कहै नै छै, बहिनो त मांए होइ छै ना।
हं पैघ बहिन के लेकिन हमर बहिन नाम के जरा बिलकुल बेचारी पढ़ाइ लिखाइ कहि नै रहलै मम्मी हमर माँके मदद करैत रहै छै कखनो कखनो आ कखनो कखनो मोबाइल चलाबैत रहैये। हँ
हेहे अहाँ तऽ अपन बहिन के जोरदार बेइजती कऽ रहल छियै।
ह हमर बहिने ओहेन छै ओकरा में किछु अच्छा छैहे नै की करियै।
अच्छा इ नै हुए है जे कही कतौ से सुन लिए त थपर थपड़ नै लगा दिया अहाँके।
हं। नै नै ओ तऽ सुइने लेतै न सुने तऽले ल रहल छै।
हुं। सेह देखियो मतलब अहाँ के सोया चिल्ली बना क दैये आ अहाँ कहे छी जे कोनो काज धंधा नहि छै ओकरा फोन चलबैत रहै छै कोनो निक लक्षण नै छै ओकरा मे।
की कर अहाँ ब की करि सकै छी ओकरा बारेमे की कहु हम कोनो पढ़ाइ लिखाइ करबाक चाही न। अपना से बैस क सी ए के तैयारी कै रहल छै, अच्छा कहु सेप्टेम्बर में एग्जाम छै। दू महीना छै एजाम के परल किछु नै छै। हँ एकटा चीज निक छै हमर बड डे में निक निक गिफ्ट सब दैये तोहफा सब निक निक दैए अ अछि निक से रहैये, हमरा साथे हमरा नै मारैया ओकर बाद मारै तऽ नहिये ऐछ। डाँटै नै ऐ हमरा ओतबा।
अच्छा। तऽ जे ओकर सेप्टेम्बर मे जे परिक्षा छै। तै ले ओकरा तऽ पढाई ले क्लास किनऽ पड़े छै ने से तऽ ओकरा अलग छैहे नै तऽ ओ पढ़तै केना कऽ।
तऽ मम्मी पप्पासँ कहऽ पड़तै ने मम्मी पप्पासँ कहिते नै छै।
कि करबै हुनका लग पाइए नै छै हुं। च
पाइ नै छै से बात अलग छै, बाप र बााप। पाइ के बड़ कमी। आब कार्या ऐप से पैसा कमेबै कमेतै ओहो कार्य ऐप पर बात करैत रहै छै। कमेतै तऽ अपन क्लास लगते त कते लोग दू दू हजार क कमा रहल छै।
वाह, सैह सुनलियै ये बहुत लोग बहुत कमा रहलै ये, पता नै कोना कऽ।
दिन के दू हजार कमा लै छै कहू तऽ।
दिन के दू हजार नै नै दिन के दू हजार नहि कमाइत हेतै, इ तऽ बहुते भऽ गेलै।
कतबा लोक तऽ कमाबैत हेतै ने यै।
एकटा तऽ बुझाइये पार्सल लऽ कऽ कोनो आयलै। कनि रुकी जाऊ जो न जाउ ने कनि पार्सल लऽ कऽ। आंखि आ पेट छै देखियौ। ओ टी पी हमरा लगैये मम्मी के मोबाइल पर एतै बुझैये।
अच्छा अच्छा। की करू बहिन सब त बड़ा रुकु त कनी कनिके रुकु त। तऽ सूतल अइ हमर बहिन की कहै छी ओकरा स गप्प करा देब। सुतले छै बेचारीे के भगवती भए गेलैया। ओ की भगवती भऽ गेलखिनहा की कहियौ। एते चादा आहां के ओहिमे भऽ गेल छै। आ कही लैया काली हायत त गाड़ी स झगड़ा ते नहिये करबाका के ने छै आ कतबा लोग तहि दुआरे कार्या ऐप यूज नहि करै छै जे हमरा तऽ गाली गलोच करैके आदत मजाक मजाक मे।
ककरा?
आ बहुते लोक करैत छै एना जे ई कते लोक एना क रहल छै हमरा गा गाली गलोच करे के जेकरा जेकरा आदत रहै छै से सब कार्यां एप कखनो यूजे नहि करै छै पक्का हम बता रहल छी ग
त हु अहाँके बात तऽ सही यइ। ओना एकटा चीज तऽ छै जे आब हँ हँ। ई जे छै कुक्कुर बहुत भुइक रहल ये नय।
बड भूकैत छै बड हमर घर मे कुकुर सब एते भूकत इते भूकत दोसर जगह तक अवाज जाय
हँ बड भुकय छै तंग क दै छै।
हमरा हमरा अतेक ।
कथी कहै छियै?
की कहु कतेक भौकै छै कुकुर सब।
ओ हमरा बुझाइया न। हमरा बुझाइया ओ गाड़ी वाला लक एलैया पार्सल ओ जे मंगेने छलियै मीशो स साह त ओ ओही दुआरे नइ नइ लेलू ओ टी पी मांगै छलै न तऽ ओही ला रुकल छै।
ओ ओ टी पी के पूरा नाम कथी छलेया बिसरि गेल छलियै।
ओ टी पी के पुरा नाम वन टाइम पासवर्ड।
अच्छा बिसैर गेल छलिया कनि। आ अथी आवाज आबि रहल अइ पीछा स अहाँके पूरा।
हँ।
एखने खसैत खसैत बचलहु कोर पर छलहु हैं।
हँ सेह त। मम्मी के कही न व्हाट्सऐपो पर देखईला दुनू ठाम ओटीपी गिरई छै मम्मीये के फोन फोन नम्बर स हमर फोन मे चलैय छै मिशो। ।
मिशो त अहाँके बहिन अंकिता ए सेकड़ नम्बर छले। ओहिमे ओतऽत नहि पहुंच गेलय मलून तऽलून। तकर डिस्कसन चलि रहल अइ।
पता नहि कोनो फालतू बात के डिस्कशन चलि रहल छै एतऽ जे क्लियर नहि भऽ रहलैयऽ अछ। आ तृप्ति कनिक चलि जेते ओतय जाकऽ सुनि लेते बुझि लेतय अपन फोन संगेलऽकऽ जेतय सेसब नय भऽ रहलै हन। ताकि मम्मी कऽ फोन अगर करऽ पड़य तऽ कॉ लेते ने।
आ मंदिर पर जा नहि सकै छैन पाँच मिनट के दूरी पर ओइमे।
इहऽ देखियौ ने की करिये सबटा बेकुफे भए गेले की कऽ सकय छीयै अपना सब।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
ओना मौसम हमरा बुझा रहल ऐ। कनि-कनी हवा चलऽ लागल ऐ। अपना सबके दलान पर जे केरा गाछ है से कते सुन्दर लऽगे छै।
बड सुन्दर लागै छै।
हाॅं सामने एकटा बड़का फूलक गाछ अशोकक गाछ छले ये ताहि में जे फूल भेलय ये ऐहेन सुन्दर लगय छै ओ किजान गेलिये हम ते पहिल बेर देखलिये आशोकाक गाछ मे फूल होयत, हमरा की होय छल छला जे नहि होइ छै ऐहिमे फुल लेकिन इहो मे फूल होइ छै। बहुत सुन्दर लऽगय छै ओ।
हाॅं बड ।
बडी नीक लऽगै छै।
छऽते पर छलौं एहेन दरौवा निकलल नीचा एलो हऽ
बाप रौ ओ छऽत पर नहि रहु एहन रौद में छऽत पर रहब मोने खराब
ऐखने निक भेल छी। ऐखने नीक भेल छलय तऽ सोचलहुॅं छऽत पर जाइ छी आ तखने रौदा आबि गेलय कहयौ तऽ।
कहियौ तऽ ठीक। के ई नै ई कोनो बात भेलय। नै ई निक केलखिन। ई सब नीक बात नहि छै। आ अहाॅंके ईस्कूल मे की सब भेल आय?
आइ कथिओ जादा किछ तऽ भेलै ने आइयो सबके मूड खराब भऽ गेल छलै पूरा। ।
अच्छा ओ जे नहि ऐलखिन।
सबलोग साड़ी-ताड़ी निक से रेडी-तेडी होइत हेत। दू दिनसँ इनकर इहऽ बहाना चल काल्हि देखै छियै काल्हि तऽ नहिए एथिन। लागैया आब रैब के बादे एथिन बड बहुते शिक्षक सब गेले या रैब तक के छुट्टी लऽकऽ।
हं।
आ सबटा शिक्षक रहतै तखने ने, तखने ने हेते यै। जल्दी-जल्दी बाजु आब जल्दी-जल्दी बाजू आब खाली दू मिनट बाकी ऐय।
ऐ खाली दू मिनट बकी अए अच्छा-अच्छा तऽ की सब बाजिये। देखियौ ने अथी के पारसल तऽ
की यैय अहाँके की हाल चाल अई ठीक छी न।
ठीक छी ताजर वला गेल लऽ के तऽ किछो एलेयै। दिखबे तहन बाद मे खोल के ओकरा जे केहेन छै। हमसब खोले छियै बादमे अहा देखबे।
ह बाद में देख खब हमहु ऐब हमहु अहाँके साथ खोल के देखब बस मोबाईल होयबला एक मिनट बाकी अए की हाल चाल और। ठीक छै तऽ की करे छी एखन अहाँ एय कतऽ बैसल छी दलान पर ना बिसैरे जाइ छी बेर-बेर हम, हम की कहू आब।
हँ एखन तऽ दलाने पर बैसल छी कतऽ बैसब।
हँ बैग्राउंड नाच त आयब रहल छलैहे एख अखैन धड़ी बन्द भेल अइछ, आम गाछ। कहलौ हैं जे ठीक छै टाटा बाय-बाय आब करबै नै नै कतै‌ सु
किऽ। नै एखन केना टाटा बाय- बाय करबै एखन नै टाटा बाय-बाय करबै। ई सब नै बजियौ ई सब थोड़े कहै छै लोक हे-हे-हे।
अरे टाट-टाटा बाय-बाय मोबाइल पर न करबै यै।
अखैन की करै छी एखनियै मोबाइल पर टाटा-टाटा बाय-बाय करते।
बाय-बाय।
ओ अपने भ जित ओके बाय-बाय आउ ओके बाय अरै किया कऽ रहल छीयै बाय।
एना कि